हेलो
हेलो हेलो हाँ कहू हाँ रा - ठीके छै अहाँ के
हाँ हमरो हाल चाल ठीके छै एनि देखियौ ने पानि तऽ तेत कते पड़ि रहल छै बून्द बहुत पानि पड़ै छै
हाँ पुरा गुहाटी तऽ पूरा बुझीयौ तऽ
पुरा अ हाँ अहुं सबके एनी होया की
जोर हाटो मे बहुत पानि बहुत भरल छै लेकिन हम जोरहट मे नहि छी हम ट्रेन में छी
अच्छा अच्छा तैं तैं गप नहि भऽ रहल अछि
हाँ तें हए जखन ए तऽ स्टेशन पर रुक रुकत न तहन नेटवर्क काज करत आ जहन चलऽ लागत तऽ फेर नेट नेटवर्क डाउन भऽ जाइ छै
अच्छा अच्छा गाँव जा रहल छी
नै नै हम बम बम्बई जा रहल छी हमर बड़का बेटा रहै छै ओतऽ तो ओते छथिन बड़की तऽ ओते जा रहल छी
अच्छा
हाँ ऐखन ट्रेनें में छी मतलब काल्हि साँझ मे पहुँचब
अच्छा काल्हि साँझे पहुचब नै
हाँ
हूँम-
काल्हि भोर में चढ़लियै अहाँ के एट फोर्टी फाइव पर छलै बड़ टाइम लागे
अच्छा हुँ हुँम तहन ट्रेन ट्रे हाँ हाँ हमरो ठीके छै हमरो ठीके छै
उएह बारिश मे तंग भऽ गेलहु ए हह
हाँ बारिश सँ तंग भऽ गेलहुँ की करू की सोचि रहल छी नहि हेतै तऽ एहन बारिश में की करबै गामे चलि जेबै की करबै तत्काल
हाँ
कोनो कोनो उपाय छै नहि हमरसभके अपन काज छै तऽ एहनमे तऽ काज हेतै नहि
हँ अच्छा ओतेक क बिजनेस करै छथिन
हँ हाँ
अच्छा ओ हँ इ बच्चो सभके इसकुल तऽ बन्दे हैत ने
हुँ एखन तऽ बच्चासभ हमर पढ़ि नहि रहल छै
ओ छोट छोट छै हँ छोट
हँ हाँ छोट छोट छै एखन
अच्छा गुहाटीमे कोन जगह मे रहै छियै
गुहाटीमे हम या कामख्या के पासमे रहै छिय कामाख्या मन्दिरके पास
ख्या मन्दिर के पास रहै छिय हँ अच्छा हँ तऽ एहन पानि तानि में तऽ बहुत मुश्किल भए जाइ छै ने
बहुत मुश्किल छै हँ हँ
बहुत मुश्किल भए जाइ छै आ बरसात ने जे मने खिच खिच मनो करैत रहे छै केना दन लगे छै रहै छै एगो हद तक बारिश भेल तखने नीक लागै छै
नीक लागै छै हँ हँ हद से बा जादा बारिश भऽ जाइ छै तऽ मोन अकछि जाइ छै न
अकैछ जाइ छै हँ हुँ की करबै
हँ भऽ गेलै कहलहुँ हँ ट्रेन मे बैसल बैसल किछ सुनाउ ट्रेन मे बैसल छी तऽ ओनी केर हवा पानि केहन छै मौसम चलि रहल छी केहन उमंग भऽ रहल अछि बहुत खुशी भऽ रहल होइत ना जे हम ट्रेन मे बैस रहल छी
हँ खुशी तऽ बहुत होइ छै भेलै आ सबसँ बरका खुशी जे बेटा पोता पोती लग जेबै ओकर खुशी आओर बेसी छै
आओर बेसी छै हँ हँ चलू इएह सब छै जीवनमे की छै हँ हँ
पटना मे इमहरका मौसम ठीक हँ हँ पटना स्टेसन अखन ए एतुका मौसम ठीक छै न धूप छै न बारिश छै एकदम ठीक मौसम छै जे नॉर्मल हँ हमरा अन्दरेसँ ट्रेन के अन्दरेसँ देखै छी लेकिन हमरा ठीक बुझा रहल यऽ बारिश कऽ नाइ हमरा ट्रेन से एक बेर की भेल छलै हमर एगो घटना भऽ गेल छलै बुझलियै एक बेर की भेलै हम आबै छलियै तऽ हमर बच्चा सभ छोट छोट छलै तऽ आबै छलियै तऽ जोरहट तऽ कटिहार मऽ की भेलै ओहिमे स्लीपर क्लास मे टिकट छलै पानि तेय पानि ओ जहन आबै छलियै कटिहार से कटिहार जखन कहलहु नइ गाँव से आबै छलियै
हँ हँ सुनू एहि पर एहि पर ना निजी निजी गप नइ कऽ सकैत छ एहिपर एहने गप कऽ सकैत छियै जे नीक लागे से बात सब छै तैय कहलहु हँ जे ओ तऽ अहाँ ट्रेन मे बैसल छी ओहि जगह के वातावरण ओहि सफर करै छी ताहिके वातावरण किछ बाजू ओहिपर निजी गप नइ करअ के छै न निजी गप त अहाँ ओहि नम्बर पर फोन कऽ कऽ निजी गप कऽ सकै छी
हमरा तऽ हमर ओ भा भऽ भाभी कहलखिन जे नइ अहाँ कोनो गप क सकै छी की खेलोअ की पिलै उ तऽ हमरा सँ खाली घरे वाला बात
हँ तऽ ई हँ ई की खेलहुँ की पिलहुँ ई तऽ गप कऽ सकै छी आ उऽ जे छै जे कहलहुँ हेँ एखन जे जेवर सब ओ जे ई तऽ निजी ये हँ हँ हँ ई भऽ जाइ छै निजी बातमे
अच्छा अच्छा अच्छा अ हमरा नइ हम ओतेक पर अध्ययन नहि केलहुँ भने थैंक्यू
कोनो नहि कोनो बात नहि कोनो बात
मौसम ठीक य एतुका गाड़ी महक लोको सब जे अछि से मतलब पसिंजर जे छथिन सेहो बहुत नीक आराम सँ बातचीत करैत हँसैत बाजैत जैय रहल छी
ट्रेनमे बैसल छिये तऽ किछ किछ गुन गुनेबो करैत हैब
हँ आब अथी छै मतलब ओना कोनो दिक्कत नहि बुझाय ई कम्पार्टमेंट मे नहि ने बुझाय छै
ए सी
ह तऽ ओहिमे अपन आरामसँ आरामसे अपन कखनो सुतलहु कखनो बैसलहुँ कखनो कखहु से बतिया लेलहुँ नीक लागैया
हँ हँ सही बात छै नीक लागे छै हँ हँ तीन दिन के सफर मे सफर करबै तऽ अहिना थोड़े ने जेबै
अ मतलब साठ वला अगर नीक भेट गेल अहाँके ऊपर साात वला अगर नीक भेट गेल तऽ आओर नीक लागै छै
आओर नीक लागैत छै बहुत नीक भऽ जाइत छै अति उत्तम भऽ जाइ छै एतेक सुन्दर भऽ जाइ छै बहुत सुन्दर भऽ जाइ छै से बात छै
से बात छै बहुत नीक लगैया आ साथमे हमर छोटकी पुतोहु पोटा छथिन छै छोट गो
अच्छा अच्छा हँ खेला लै छियै हँ हँ ठीक के छै
से कनि तीन साल के छै तऽ ओकरा सङे कनि खेला धुपा लेलौं
हँ हमर बेटीके उमरके अछि हमर बेटी छै तीन सालके चारिम चढ़लैय हुनका
अच्छा मतलब इस्कुल मे देलियै कि नहि
नहि देलियै अखन अगिला साल देबै कियक तऽ हमर बौआ छै एगो छोटे छै छओ सात महीना के बौआ छै तऽ हुनका छोड़ि छोड़ि कऽ लऽ कऽ जाय लऽ कऽ आबह फेर परेशानी भऽ जेतै ने तैँ नहि देली एखन
हँ बहुत बहुत परेशानी ह बच्चा के छोट जा बच्चा दू साल के नहि भेल ता नहि होइ छै ने टाइम
हुँ सैह छै तऽ बैठल बैठल किछु सुना दियौ गाड़ी मे बैसल बैसल
हम एखन तुरते नेहा कुमारी छथिन ने अच्छा हम तऽ आब हमर एज तऽ भऽ गेल बहुत अहीं गुनगुनाउ सुनने छी हम
आ अस -
मौसम बारिशके मौसम पर की मौसमके बारिशके मौसम नहि नहि अहाँ सब न नया नौतार ने बारिश भऽ रहलै ने ओहि पर मे दूगो लाइन कहू ने
अच्छा हमरा ओतेक बारिश के एते नहि होइ अछि उह हम कहब तऽ हम भगवतीके सुना देब हँ हूँ हेलो
छथिन भगवतीसँ ऊपर तऽ केओ छथिन ने ह कहु
एखन एखन तऽ मौसम हिसाबसँ तऽ सुनऽके चाही सावनके कजरी ते
साउन के हँ हँ
मुदा कजरी हँ कजरी मुदा हमरा तऽ आबैत नहि अछि